हँ कटि गेल रहए की
हं कटि गेल रहए हँ फोन कटि गेल रहै एखन अपन बतबैत रहि जे वएह आइटी आई आई टी पटना मे एक महिना के लगभगमे दय छै अंतिम मे कैंपस विजिट ओ मे जाय छै आदमी तऽ वएह से देखे छै कॉलेज के केहन अथी छै त फेर लास्ट मे प्लसमेंट आर इंटर्नशिप आर के मौका शायद दै छै ओकर काउंसलर कहैत रहे इन्टर्नशिप आर मिल जाएगा आ नहि होगा तऽ ऑनलाइन ही आपको पार् अप अपॉइंटमेंट किया जायगा इंटरव्यू लेगा त वहाँ से भी सपोर्ट रहता ह हम सब का
तऽ इंटर्नशिप कॉलेजेमे करबै छै कि कॉलेजके बाहर करबाबै छै
कॉलेज के बाहर ओ तऽ ऑनलाइन सपोर्ट शायद दै छै जे आप करिये ज्वइन कम्पनी ऑफर दै छै ओहि वेबसाइट पे रहै छै सर
हँ हँ हँ
इएहसभ छै बढ़िआँ छै
हँ बाहर करबैए तब तऽ ठीक यए तब बुझबै अहाँके ओ ट्रे इंटर्नशिपमे तऽ पाइओ नहि दै छै यौ
हँ इंटर्नशिपमे तनी मनी तनी मनी पैसा दै छै हं पैसा दै छै तनी मनी दै छै ओहिमे
हं उं ए आ आइ आइ टी पटनामे जे छै से पहिले बेर ने अहाँके ई कोर्स शुरू कए रहल छी
हँ ऐमे बी बी ए प्लस एम बी ए भी ऑप्शन छै जे अहाँ के सके छीए बी बी ए प्लस एम बी ए सा ऐमे आ नहि तऽ बी बी ए कए लै छियै ओकर बाद एम बी ए करियौ
हँ तऽ ओहिमे तनि ज्यादे पाइ मांगैत हैत हालाँकि सरकारी छियै जायदेव पा
सात लाख ओहिमे लागे छै बी बी ए प्लस एम बी ए मे एहिमे शायद चारि लाख लागै छै हं तीन लाख पचासी हजार के लगभग मे छै इहे कॉलेज के वैल्यू छै आइ आइ टी पटना तऽ नामे बड़ा छै तऽ आब आदमी ओहिसे कुछो करैत त बढ़िएँ ने हेतै इएह सोचि कऽ आदमी करै छै सब
हूं हूं ई बात तऽ छै लेकिन उएह छै कि कुछो सबचीजके विशेषज्ञ होइ छै ने नहि बुझलियै ब्राण्ड सरकार जे छै से सरकारो कमाइके लेल सोचै छै आ कमायबे करै छै मानि क नहि हेतै ओकर बच्चा तऽ नहि पढ़लकै उं ओकर बच्चा गरीब आदमीके बच्चा केना करथि केना पढ़तै तऽ सरकारके एहन रूल बनबैके चाही कि सबके बच्चाके समानके अधिकार रहय चाही लेकिन सरकार गलत रूल बनेने छै मानि कऽ चलियौ एतेक एतेक पाइ कहाँसे गरीब आदमी देतै जकरा कोनो इनकम नहि छै ओ कहाँसे एतेक एतेक पाइ भरतै आ कि ओकर बच्चा सक्सेस करतै सक्सेस करयके लेल तऽ पाइ चाही तऽ जकरा छै ओकर बच्चा तऽ पढ़ि लेतै या पढ़ि की लेतै ओकर बच्चा ओहि कॉलेजमे चलि जेतै आ जकरा नहि छै तऽ ओ पाँच जेत तऽ ओकर बच्चा छोटको कॉलेजमे जे पढ़यवला छै पढ़ि सकै छै ने
हं
अहाँ गेल रहियै आई आई टी पटना तऽ ओकर ई ई अथी आर देखलियै कैम्पस सब
कैंपस हं बहुत नमहर छ ओकर कैंपस मतलब कॉलेज बहुत बढ़ियाॅं लाग लगलै देखैसे
ओ लेकिन अहाँके तऽ मेनुअल पढ़ैत नहि अहाँ आरके तऽ ऑनेलइन पढ़ैत
हाँ ऑनलाइन घर बैठे पढ़ैय हाँ ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ पढ़ेते
हाँ उएह ताहि कारण ओतेक तऽ कॉलेजसे कोनो लेना देना तऽ यए नहि
ह्म लेना देना नहि
आ सी यू टी के जे परीक्षा देने रहियै ओहिमे कतेक नम्बर आयल यौ
तीन सौ बीस नंबर तीन सौ बीस नमबर
तीन सौ बीसमे तऽ कोनो कॉलेज नहि मिलत
नहि मिलतै नहि मिलतै
ओ तऽ ओकर तैयारी बढ़िआँसे नहि कयने रहि ओकर तैयरी बढ़िआँसे नहि कयने रहियै कि
दरभंगा मे हमरा बिहार बोर्ड लेवल दरभंगामे बिहार बोर्ड लेवल से पढ़ेलकै तऽ ओते बढ़ियाॅं से नहि भेललै आर ओ पुछलकै बी एस यू से ऊपर लेवल पुछलकै रहए क्योस्चन सब तेँ ओतेक तैयारी नै भेलैय, तेँ नै भेलैय ऐ बाजि।
त अहाँ त सबदिन ट्यूशन पढ़ैत रहियै
ट्यूशन पढ़ैत रहियै त ओ त अथीवला रहियै न इएह बिहारे बोर्ड लेबल से पढ़बैत रहए।
बिहार बोर्ड लेबल नै मतलब सी बी एस ई बाला पूछैत छैय त सी बी एस- सी आब त ओहोमे एन सी ई आर- टी ए के किताब सब चलैय छैय अहाँके सी बी एस ई ओ मे की ओकर अलग रहैय छैय।
नै एन सी ई आर टी ए चलैय छैय, पर डीप से पढ़बै छैय न ओहिमे ज्यादा ध्यान टीचर सब कॉमर्स के दरभंगामे ओत्ते कहाँ रहैय। जेएह रहैय गिनल-चुनल वैहमे पढ़लियै।
नै गिनल-चुनल की सब जगह छैय पढ़बैय बलाके कमी नै छैय। छैय अहाँके अपना सेल्फ स्टडी ज्यादा मांगैय छैय अहाँके विषय जतेक दिमाग लगेबैय ओतेक अहाँके बढ़ियां बनत। हुँ आब जेना बरसात अयलै एहिमे अहाँके घरसँ नहि लोग निकलैय छैय त रूटीन बना क पढ़बैय न त पढ़ैयमे अहाँके रूचि बढ़त। रूटीन जे बना लेबए। आ रूटीनके अनुसार जेना मानि लियौ कि दु घण्टाके रूटीन एगो एक घण्टाके बनाबू न। एक घण्टाके एगो सब्जेक्टके रूटीन बनाबू आ एक घण्टा पढ़ला के बाद दस मिनट टहलि लियौ। फेर बैठइ जैयौ पढ़ैय ले दोसर सबजेक्ट त अहाँ देखबै की अपने आप अहाँमे डेवलप हुअए लागत पढ़ैयके इच्छाशक्ति बढ़ि जाएत, पढ़ैयमे इनटेस्ट बढ़ि जाएत आ माइन्डलिटी बदल लागत, पढ़ैयके प्रति रुचि जागि जाएत, कारण अहाँ एक घण्टा जाहि सबजेक्टके पढ़लियै आ फेर दोसर सबजेक्ट जब पढ़बैय त अहाँ के दिमाग भी तेज भए जायत। इ एक्सपीरियंस जे करैय छैय ओकरा जे कएने छैय ओकरोसँ अहाँ सलाह ल सकैय छी। आ जखन इ करए लगबै न त ऑटोमेटिक अहाँके पढ़यमे जिज्ञासा बढ़ि जायत, आ जिज्ञासा जखन बढ़ि गेल तखन अहाँ दिन-राति पढ़ैत रहबै आ दिन-राति पढ़ैत रहबै त सक्सेस होइसँ कोइ नै रोकत बुझलियै त इ रूटीन बहुत जरूरी छैय। रूटीन एगो बनाए लिअ आओर रूटीनके मुताबिक मानि लिअ जाहि दिन छियैय ओहि दिन रूटीनके मुताबिक पढ़बै। आ फेर जाहि दिन नै छियैय त ओहि दिन त कोनो बाते नै छैय मानि लियौ एक दिन छुटि गेलैय लेकिन पढ़ाइमे रेगुलु- रीटी जरूरी छैय जेना दबाइ खाइ छियैय सात बजे त काइलो खाइयौ साते बजे त ओ दबाइ बेसी फायदा करैय छैय। देखैत हेबैए शरीरोमे आ आइ खेलियै सात बजे आ काइल खेबैय बारह बजे तऽ ओ दबाइ अहाँके बेसी फाइदा नहि करत छै कि नहि खाना खाइ छियै आइ सात बजे तऽ काहिलो खाइयो सात बजे तऽ ओ बेसी फायदा
ओ टाइम टाइम टू टाइम जे करै छै तऽ ओ हिसाबसँ रहै छै एगो मेनर भए जाइ छै एग
लाइफ के अथी भए जाइ छै ह
ह तरीका बनि जाइ छै तऽ ओ अहाँके बेसी फायदा करै छथि तेनाहिते पढ़ाइ भी जे छै से अहाँ के रूटीन के चिज छै रूटीन मतलब डेली आ डेली करबै आ रूटीनके मुताबिक पढ़बै तऽ अहाँके बहुत ज्यादे बेनिफिट हैत अहाँ एक्सपीरएन्स करैके लेल अहाँ किछु दिन करिके देखियौ एक महिना अहाँके अपने आप मे बुझायत कि हम पढ़ि रहल छी बुझलियै आ खाना पीना सो सोना सब चीज के रूटीन एगो बने लियै कि हमरा कै बजे खायके ये कै बजे नाश्ता करैके या कै बजे नहायके य कए बजे पढ़यके छै कोन सब्जेक्ट पढ़यके छै कए बजे एहन तरहके एगो रूटीन बना लिअ आ ओ रूटीन जे बनाकऽ साटि देबै आ फेर ओ रूटीनके मोताबिक अगर पढ़बै तऽ अहाँके सक्सेस हइ से कोइ नहि रोकि सकैए यहाँ तक कि एगो जी के के भी समय दए दियौ आधा घंटा एक घंटा बुझलियै आ डेली अहाँ जी के भी तनि मने पढु आ सम्मान आ जीकेके बाद अहाँके आबै छै समसामायिक घटना घटना चक्र मतलब जे करेंटमे के राष्ट्रपति छियै के प्रधानमंत करै छियै करेंटमे की न्यूज भए रहल छै कोन देश क्रिकेटमे कप जीत लेतै कोन हारलै ईसभके एकरा कहै छै समसामायिक घटना तऽ एकरोपर अहाँ आधा घण्टा टाइम दए दियौ तऽ अहाँ देखबै कि धीरे धीरे धीरे धीरे अहाँके लागत कि हमरा कॉन्फिडेंस बढ़ि गेल मतलब अहाँके ई लागत कि हम सभ चीज जानै छी आ जखनि ई चीज मनमे आबि गेल कि हमरा जानकारी पूरा भए गेल तऽ अहाँ जे चीज नहियो जानै रहबै तऽ से चीज अहाँ बना देबै बुझलियै
हँ
जेना हम बायोलॉजी पढ़ैत रहियै आर के वर्मासे तऽ आर के बर्माक लग हमरा दिमागमे ई एलै कि बाइलो बुझि हम पूरा जानै छीयै बुझलियै आ आर के वर्मा जे अहाँके गैस क्वसचन केलकै रहए गैस क्वेेश्चन हमरा जे बतैने रहै आर के वर्मा तऽ ओ गैस क्वेश्चन एको गो नहि पुछलकै आ हम मेन रूप से तैयारी कए कऽ गेल रहियै ओकरा गैस कोश्चनेचने के बुझलियै बेलोजी परीक्षा दलियरन टर्म तऽ जे हम ग गैस कर कऽ आरके बर्मा के देलकै की ऐसी सब कोश्चन पूछेगा ओकरा सबके खूब बढ़िया से तैयारी आ जब तैयारी केलियै आ परीक्षा दैले गेलियै तऽ देखलियै कि एक्को गो ओकर गैस कयल क्वेेश्चन नहि पुछलकै लेकिन ओ दोसरो क्वेश्चन पुछलकै तऽ हमरा दिमागमे ई रहै कि हम अहाँके बायोलोजीमे पूरा जानकार मतलब कॉन्फिडेन्स अपना आपमे रहै कि हम सब चीज जानै छी बायोलोजीमे बुझलि आ तेक एकर परिणाम ई भेलै कि जे क्वेेश्चन हम नहि भी पढ़ने रहियै लेकिन हमरा आरके बरमा पढ़ैने रहै तऽ कुछ न कुछ